हेलो।
हां की हाल-चाल?
बढ़िया अपन बताउ, बौआ सब ठीक हे।
हां सब ठीक सब बढ़िया की करय छी।
हम नास्ता बनबय छी।
की सब बनबै छी।
झोरा के भुजिया, रोटी, चना भरल नै हय चना दाल के
अच्छा। हां अ लड्डू गोपाल के पूजा भऽ गेलय न नहान
अभी जस्ट हां अभी जस्ट पूजा-उजा क कै लड्डू के नहेलिए पूजा के नहेलियए य। उठल लिए पहले हम आठ बजे तै उठबे करलिएग आय एगारा बजे पता ऐ दस एगारा बजे पढ़ाय करैत रहय छीयै आय दूई दिन से पढ़ाय नै करय छियै ग।
कथी के पढ़ाइ करा के रहय छै।
ओ हमरा ओ अथी के लेलियै ग डेटा एंट्री के नै क्लास लऽ लेलिए यै बुझलिए उहै करय छियै ग ओहना टाइम नै पता ह दूई दिन से क्लास नै करय छियै ग ओहिलै नै राएत-राएत के पैढ़ लै छियै दिन के नै होय यै हिनका हुनका से बाते कऽ ले छीयै तऽ दिन के नै पढ़ पाबय छीयै त राएत के पड़हय छीयै त ओ नींद नै खुलैत रहय हमर मतलब आठ बजे उठबै साढ़े सात बजे उठबै करलिए तऽ उठलिए तऽ झाड़ू-उड़ू मारलिए पोछा-उछा लगेलिए। फेर नहेलिएगा नहा के फेर लड्डू गोपाल के उठेलियै जे पूजा बला बर्तन-उर्तन धोलियै। फेर लड्डू गोपाल के उठेलिए यै अभी पूजा करलिए अभी फुर त कभी कहाँ फुरसत, अभी नास्ता बनबय छीयै फेर दबाइयो खाय के हमरा टाइमे नै मिलैत रहय अथी क्लास करय के ते राइते कै करय छियै दस बजे से साढ़े दस बजे से एगारह बजे आधा घंटा दिन के अपन जेतने टाइम मिलत ओतने क्लास टाइम नै मिलैत रहय छै।
हां।
हां।
परछान
आओर सब बढिया।
हूं
दीदी के हम कलै दीदी अहाँ कबकब फ्री रहै छियै? साढ़े नओ बजेके बाद हम फ्रिए रहैऽ छियै।
अच्छा।
हं- हम कलियै ठीक छै दीदी, फेर साढ़े नओ बजे बाद फ्री रहै छी हम्। हुनकर टास्क पूरा भऽ गेलै? ममता के?
हँ ओकरो चौबीस- पच्चीस टा भऽ गेल छै तऽ उहै आय सुबह में कॉल केने छलै। हमरा कहलक बात करू, हम कहलियै हँ करू, साढ़े साते बजे अनबी कुल गेलैयैऽ, तय के बाद हुनकर कॉल एलैयै तऽ हम कहलियै ठीक छै करू।
हूं- अच्छा।
से जे हमर काउले नय लाइग रहल अय। तऽ हम कहलियै ठीक छै, हम करैछी देखय छी, तऽ नय नय करू से हम पहिले मध्धु से पुइछ तै के बाद हम कहलियै ठीक छै। हँ हं -हम कहलियै कु हम कहलियै कोनो बात नय। कलियऽ, हमर हमरो चाहे हम पाँच छओ हमरा लागैयै चौबीसेटा भेलय हम्मर। हम करबे नय आब करै छियै, आब हम ओ खन ओते नय करबै। तय दुआरे हम बैसल छी वैह क सकै छी।
चलू बढ़िआँ तब तऽ बीस मिनटके बाद फेर टेटा देब। हँ तब, कोइ बात नय फेर बीस- पन्द्रहबे ओ कोइ बात नय तऽ हम- हमरा दीदी के पुरा दिआ, आब दीदीे कहबै दीदी निक्कीके फोन करू, कभी हम करै छी कभी अहाँ करू।
हूं, एखने तऽ दीदी फोन कने छय- बात नय करै छय ओइस नय केने छलै, ओकरा नय अबै छै। बौआ एत्तय तय के बाद, ओनाहि कॉलिंग केने छलैयैऽ। ओय पर नय बात भेलै ओकरासँ।
अच्छा बौआ हम, दीदी के मैसज करलियैऽ हाइ भेजलियै दीदी के, दीदी रिप्लाइये नय देलखिन।
ओ, नय देखने हेतै, ओकरा अय मे -कार्या एप्म में नय होइ छै कर, कैछय त हमा समय
हं, दा। ओ, तऽ हम दीदी के हाय भेजलियै तऽ दीदी रिप्लाई नय देलखिन। काम करै छथिन, अयले नय कुनु, तब अहां के हम कहलियै देखैय छी निकी के बैठल हेतैकी कि
हंहं एखने केलियै त आय अहाँ व्रत करै छलियै ने पाँचो? छोइर भेलियैऽ आब।
कथी?
सोमावारी पांचो ब्रत करै छलियै ने?
हँ, करै छियै सोमवारी के ब्रत। ई वला थोड़ी हेतै अगला वला करबै ने हम। हँ तऽ से वला करबै ने हम
कथी छय?
सोमवारी के व्रत अहाँ सबके तऽ आइये से होएत ने
हां सोमवारी स्टार्ट आइये से
ओइ तऽ हम कहै छियै।
अहाँ सबके पूर्णिमा स अहाॅं पाचो करै छियै नेय
न पहिले करै छलियै आब नै करै छियै मतलब पथरी भऽ गेलै ने त हम नै कर पाब छ छी पेट मे दर्द करऽ लगतै दूगो केने जा क ले छियै। फर्स्ट वला, लास्ट वला क ऽ ललियै अपन
ओ दूटा
हां हमरा सहले नै होइ यऽ
ओह
पता नै महादेव कथी देहमे पता ये पथरी भऽ गेलै उहो में दिक्कत शरीर पूरा एकदम थोड़ा तबियतो ठीक नै लगै हमरा एहिले हम नै करै छियै। शुक्रवारियो करै छलै तऽ ओद्यापन बिना शुक्रवारियो के हां
अच्छा
मंगलवारी शुक्रवारी करथियै तऽ मंगलवारियो अथी कऽ देलियै सोएप देलियै। शुक्रवारियो के उद्यापन कऽ देलियै।
हां हां
हूॅं अभी जहां कुछ करवेलियै तऽ विटामिन टुवेल्व के कमी बतेलकै हमरा डॉक्टर विटामिन डी के कमी, विटामन टूवेल्व के कमी बतेलकै।
ओह
हूॅं
और सब कहूं मम्मी सब के मम्मी सबसे बात
हां मम्मी ठीक हइ नानी घर नय मम्मी से बात नहि भेलै करथिन कखनो त
ओ तऽ नानी घर गेल छथिन।
हां मम्मी नानी घर गेल
और बहिनसे बात होइ ये फोन केने रएह।
केने छलिये आइ अभी नै करलिए राएत कते केने छलियै, दस बजे साढ़े दस बजे केने छलियै। तऽ ओसभ खोने खाइ छले, दिल्लीमे रहे त ओकरा सबके लेटे से खाना बने
ओह
हूं फोन केने छले अभी तक खाना बनबै खाना खाइ छी काल्हि बात करै छी तऽ हम काटि दियै फोन सभ आदमी छेले त हम कर लेलियो
हूॅं
हूं
और सब
उ मधु दीदी ग्रुप आयल छलै, चलि गेलै शादी दिना कोर दिना मे मटकोर त नैय भेलै अहिज भेले पत्ता नै मटकोर केना होइ ये भकक काॅले पर भैले।
अच्छा
हूँ।
कथी मधु
मधु दीदी।
हुं।
उ जे दुओ लड़की सब कहै छै हमर कॉल पुइर गैल पैसा नै आएल।
हुं।
से सब बोलै छलै, रिकॉर्डिंग सुनलिये मधु दीदी ग्रुप मे जोड़ देलकै। पर हम किनका कॉल करिये, हम ककरो देलिये नंबर हम देखबे नै, हुनकर एगो अहाँ के नंबर हय। एगो ममता के नंबर हय और कोय लड़की के नंबर हय, नौगो नम्बर दिख
औ।
हुं, हूँ ग्रुप मे।
औ।
हम दीदी के कहलियै दीदी नम्बर भेजु ने हम किनका से बात करबै से नम्बर-उम्बर तऽ नै या हमरा पास। तहन ग्रुप मे जोड़ देलखिन।
अच्छा।
हम कहलिये छोरु दीदी के कहलिये दीदी निक्की के बात क लेब अहाँ से आ भऽ गेलै रहा दियौ। भऽ जेतै दुनू आदमी के पुर जेतै कॉल।
हां, हां दुनू-दुनू के करबु नै हमु अखन जे चार दिन छी। रहबै एखन, हां।
अच्छा जिनका कॉल पूर जेतै हुनका कॉल नै कऽ सकै छिये हम।
नै ओकर नै लगते। तऽ अहाँ पहिले ओकरा व्हाट्सऐप करबै तऽ ओ कैह देत हमर कॉल पूरा भऽ गेलै।
से होय छै, हुं।
चलु कोय बात नै तहन हम अहीं से दू बेर करब, अहाँ दू-चार दिन छी त
हां दू-चार दिन हमरा ओना आब दुनू तरफ से हमरा हमु फोन करै छी, हमरो सब फोन करैया। हम तऽ ओना कऽ ओ सकै छी, लेकिन तैयो एक-दू दिन तऽ हम और रहबै।
हुं। एक-दू दिन मे अहाँ से बात करब तऽ चारगो-पाँचगो कॉल हमर भ ए जेतै छगो।
हुं। कियाकि दुनू तरफ से कियाकि बाल-बाल कॉल केट कैटे जाय छै ना। ओकरो गिनती होय छै ना।
हुं।
तै दुआरे तऽ हम एखन जे करै छी ओकर दू-चार गोटा के सुन लेबै ओना तऽ हम सब दिन सबके करबे करै छै, हमरो सब करैया तैयो जे गलती हेतै तैयो अहाँ आठटा और कॉल हेतै तै के बाद फेर हमु अथी करबेै। एकटा लड़की छी ओकरा हम सब दिन फोने करे छियै आ ओकरा दुये-तीनटा लए बाकी छै। ए एखन तक ओ पूरा नै करै छै किया तऽ इहाए दुआरे। ऐना नै कॉल गड़बड़ा भ गड़बड़ो भऽ जाय छै नै। तऽ तै दुआरे ओयमे हैत नै हैत तै दुआरे। अ आय नै गप्प केलये ओकरा से करबै आब कखनो। हूं सबके कॉल उठैबते छै।
अहाँके कत्ते मिनट भऽ गेल? अहाँके आठ मिनट पचपन सेकेंड भऽ रहल अय।
ओ
कॉल में बतबैत रहै छै लिखल रहै छै न अय में। देखै छियै से?
हँ जा बताबै कहाँ है हँ नऽ मिनट भेलै।
हँ वएह जे लिखल रहै छै उएह देखबय छै जे कत्ते मिनट भऽ गेल।
हूं।
हूं। और सब कहियौ।
आर सब ठीक अय अच्छा दी बौआ जाइ छथिन पढ़ै लए दीदी के?
हँ ए इंटर में छै न ओ।
ओ
हूं तऽ ओ भोरे-भोरे ट्यूशन चइल जाइ छै।
कॉल करे छथिन न।
हूं ओ ए देखबे नै करै छै देखतै न जे केना कॉल करल जाइ छै से ओ सिखबे नै करै छै। और हँ और वाट्सप सब ईसभ तऽ अबै छै।
हूं।
बला हँ ओ वला देखबे नै करै छै देखतै तहन न सिखतै। ओनाहे थोड़ी न भऽ जाइ छै करै छै लोक तहन न होइ छै। तो कहै छै जे नै हमर बेटी एत तखने हम सबसऽ बात करब हम कहलियै ठीक छै एखने हम केलियै जे कर न फोन।
हूं।
तऽ एखन हम नय करब ओ नय छै तऽ हम कहलियै ठीक छ
हूं।
तयके बाद फेर किओ नैय किओ करैत रहै छै तऽ ओ पुइर-पुइर जाइ छै न तकर बाद फेर किओ करतै तऽ गप नै हेतै।
हँ। ममता के ममता दीदी के भऽ गेलै कॉल नाय पूरा तऽ आब नै कॉल कऽ सकै छी हम ममता दीदी के आब?
नैय नैय करयके हमरा तऽ दू गोटा आइ भोरे-भोरे फोन केलका जे फोन करू दू गोटा नैय तीन गोटा एकटा ममता ओकर तऽ आब अथिए भऽ गेलै पता नै की भेलै ओ और तै के बाद एक एकटा और जे केने रहै आ एकटा कोन दैन नाम छै से लड़की तीनटा लड़की हमरा बात फोन केलकै। तऽ हम कहलियै पहिले अहीं दुनू सबसऽ गप कऽ लियै तऽ दीदी स से गप्प केलियै तयके बाद अहाँ कऽये देलियै। हूं ओकरा कहाँ भेलैया एक्कोटा कॉल आब ओ एतै तकर बाद फेरो स्कूल जेतै तऽ सीधे छ सात बजे अबै छियै।
ओ ले मोबाइल लेके चइल जाइत हेथिन न?
हूं भोरे स जाइ छै रेगुलर क्लास करऽ पड़ै छै न।
ओ अयके वजह से हूं।
सुबह-सुबह ट्यूशन जाय छै तयके बाद फेर एल फेर खेनाई-पिनाई खेलक फेर स्कूल गेल फेर स्कूल स ओतै स फेर डायरेक् ट्यूशन फेर, ताहिके बाद, छओ बजे सात रोजे घर आबै छै, हँ।
ह, जिनका- जिनकर काँल पूर जाय छै, बढिआ।
हू। बहुत लोकके पुर गेलै, कहै छै पैसो भेटैत छै, आब हमरो सभके हेतै तखने बुझबै जे भेट भेटै छै कि नहि भेटै छै, ह। तऽ से बात छै।
हूँ। ठीके हेतई।
आओर सब?
और सब त बढिया।
और अहीं सुबह, शाम खाना बनबै छी? आयान गेले आंगनबाड़ी, अखने ओकरा भगेलु है, जेबे ने करै छै, हम नहि जैब, सीधे कहै छै म नहि पढ़ब, एना कहलियै जो। हू, नहि पढ़ते ओ।
हँ।
एक